कि यै जयनगर वाली की सब भ रहल छै
अच्छा
देखै छियै जे बहुत हम सुनलियै गर्मी बहुत पड़ि रहल छै मतलब बिहारमे पइन सब भऽ रहल छै ठीक बात छै की
हूं
हेयै
हुँ
जयनगरवाली आम ताम फड़ल ये कि नहि एहिबेर अहाँके गाछी ताछी मे
नहि फरल छै
आँय
नहि फरल छै
फोन कनी ढंग से मुह पर लगए लियऽ बुझलिये हमरा अहाँ के ब्लूटूथ खराब भए गेल ये
नहि फरल छय आम लीची
आम फड़त कतयसँ गाछी रहत तखन ने फड़त ये
हमरा आर कें गाछी
हमहुँ मजाकमे की अहाँके पूछ लेलहुँ आम फड़ल अरे अड़ोस पड़ोसमे तऽ फड़ल हयत ने कहि दियौ हाँ
मजरेल रहै गाछ कि नहि से कहू
हुँ
आँय यऐ
हू
मज्जर रहै गाछमे
हुँ
बढ़िया या बढ़िया या जखन आमक सीजन खतम हुए तऽ गाछी मे देखै छियै जे अथी सब छोड़ देबै हअहाँ केचुआा ओ जे चाली कहै छै ने चाली
हुँ
कीन कऽ मार्केट से अपना गाछी मे छोड़ि देबै की बुझलियै किलोके भाव मे भेटत अहाँके एक से दू किलो बहुत छै ओकरा जे अहाँ खोदिक छोड़ि देबै ने अगिला साल देखबै तते आम हयैत जे अहाँके पूरा खानदान खाइत खाइत थकि जायत तैयो नहि खतम हायत की बुझलियै
हुँ
आओर सब तखन पहिने के मौसम छै त एरिकंचनक के तरकारी सब बनैया कि नहि बनैया आहाँ के ओतऽ
एखन नहि बनय हम अरिकंचन नहि खााय छिय एखन बैंगन बनबैत छिय
देखै छियै जे कोन चना दना आर के पूछैय घुसी जाउ ने कोनो नला मे देखियो नाला मे दबाके कञचन कञचन भेटत
भेटतै किया नहि तऽ ढेरी ढाकी भेटैत छै मिथिला तऽ हर चीज जकाँ भेटै छै हर चीज एबलेबल अरिकंचन बिरिया तिलौरि पकौरि अदौरि अचार ठेकुआ पूरी सब
आ हँ कोनो नाली मे घुस जेबै कोनो नाली मे घुस जेबै अहाँके दवां के अरीकंजन भेटत त
राजा सलहेश के बारेमे की जानकारी एहि अहाँ के से कहियो
नदी नाला वाला चीज छै ने ओ सब छोड़ू ई कहू डोका फ खेने छै कि नहि कहियो
हुँ पहिले खेने छिय
अरे डोका डोका पूछै छिय डोका खैने छियै
हुँ
मतलब केहन लागल अहाँके डोका खाायमे
निक लगले सब निक लगले
अच्छा अच्छा डोका फेर तऽ अहाँ कहाँ कांकोरो खेने हेबै
कांकोर बहुत खेने छिय
ओ हो आओर ओ जे माछ होइ छै एगो इचना ओ खेने छियै
हँ
जकरा लोग कहे छै झिंगा मछली
हँ
ह ओ तऽ अहाँ जरुरर खनेयब ताहि दुआरे अहाँके तुथन झिंगा जगा भऽ गेल यए
हँ हा हह हुँ
अखन कतय छी अहाँ कोठा पर छी की
हूं
आँ ये जयनगर वाली कोठा पर छी अहाँ की
परल छिय
अरे हम पूछे छी अहाँ कोठा पर छियै
घरमे परल छिय बेड पर
ये अवन्तिका झा फ्रोम जयनगर
ह बाजू
अरे हम पूछै छी अहाँ कोठा पर छियै
अरे दूर से आबाज आबैया तऽ हमरा एना लगै तऽ अहाँ के फोन कोठा पर ये या फिर अहाॅं कोठा पर
एकटा बुलुटूथ गिफ्ट द दियऽ जे माया लगै
की
एकटा बुलूटुथ गिफ्ट कऽ दिय न
अरे जीवनमे की अहाँके ब्लूटूथ गिफ्ट करत आइ ब्लूटूथ गिफ्ट करत काल्हिओकरे गरियाब लगबे की दू कौड़ी क ब्लूटूथ छै
ओ
आओर सब कहियौ तखन जयनगर वाली आओर सब की होइ छै गाँव मे पानि सब भर रहल छै कि नहि पानि बसात सब
हँ सब चीज भऽ रहल छै ओहिमे अहाँ नहि आयब हमरा गाँंव दहा जायब
कोनो बात नै हम सुनै छी अहाँके गाँव तते गहीर मे या कि कुत्तोमुते छै तऽ बाढ़ि आबि जाइए ठीक बात छै कि
हँ
बढ़िया य बढ़िआ य आओर सब तखन
बढ़िआ
नया ताजा किछो आओर भोजन पानी सब भेलै अहाँके
किछु नहि फेर हम नहेबै पूजा करबै तकर बाद
ओहो अहाँ पूजा पाठ सब ततेक करै छियै ने जे हमरा लगै भगवान कहुँ अहाँके याद नहि करि लिअ
भगवान करे एहन दिन आबै कोन बला दिन
ओहो लेकिन एगो बात छै डॉक्टर जी के फॉर्म भरनाय अहाा सीख गेलों हें बहुत नीक लागल जे देख केे
हॅं
हमरा पड़ोस मे एगो छोड़ा रहै छलै की बुझलियै छौड़ा तऽ अथी भऽ गेलै मतलब एगो मियनिया सॅं प्रेम करै छलै ओ
सुनू सुनू हेलो
हँ
एहिठाम ई सब बात नहि कयल जाइ छै अहाँ कऽ ओ नहि बतेलथि
अरे ओ तऽ ठीक छै हम की कहि रहल छी जात जाति नहि छै कहै छै प्रेम भऽ गेलै तऽ विवाह कऽ लेलकै जाति थोड़ी भेलै जाति बिल्कुल ई मेल मिलाप भेलै प्रेमक एगो अथि बुझै छियै
कोंनो जाति के नाम नहि भेलै
ठीक छै एगो विशेष समुदाय के लड़की सङ्गे प्रेम विवाह
हँ हँ
कियाकि विशेष समुदाय के जे महिला रहे ओकरा कंठ ध लेने रहे मइर कैट कऽ कईन तईन कऽ बियाह करये परलै बेचारा कऽ आओर सब कहै छोर हम एत्ते नहि ने बुझै छै बच्चा म हमर कनि कपाड़ कनि अथी छै मंदबुद्धि छी हम
हुँ
हमरा हुनकास से पुछबाक चाही कि हय से की नहि हम पूरा बात पुछबे ने केलिए ओ एगो दूगो नम्बर देलथिन कहलखिन एहिपर सम्पर्क कऽ लिअ टॉपीक अहाँके नहि भेटय टॉपिक जे छै अहाँ चैट जीपीटी स ताईक लियऽ कहलिये ठीक छै ठीक छै
हुँ हुँ
हम पहिले हुनका कहिये सर सर फेर बाद में पता चलले सर नै छथिन ओ त छथिन माइडम
के चैटजीपीटी
नहि नहि नहि नहि जे व्हाट्सअप पर रहथिन
अच्छा
हँ
हूँ
तऽ ठीक छै भाइ देखियौ की होइ छै की नहि कतेक हुनकर मार्गदर्शन पर मतलब कतेक चइल पाबै छै नहि चइल पाबै छै कि हेतय की नहि हेतय से बात छै व नहि लगल रहए ग्रुपसँ जे सहायता करतै लेकिन ओ भगवान बनिकऽ आयल
हूं
ओहा जे आएल रहथिन
अच्छा के आएल रहथिन हमरा नै बुझल या
हुनकर नाम छै शुभांगी जी
अच्छा
मतलब एस एच यू बी एच ए एम सुभम एस एच यू बी एच ए एन जी आइ सुभांगी
देखै छिय ग्रुप चेक करै छै ईगो हमर सबके ग्रुप मे छैन
हँ हँ अथी वला ग्रुप मे छै
शुभ
जे ओ अहां एड केने रहिए हां
जे ओ कतहु एक्टिव महिला ते नहि बुझा रहल छय
नम्बर क लास डिजिट कहूं की अहाँ बुझि जेबै फेर रुक जाउ हुँ हुँ लासट म छै जीरो एकानबे तीस एकानबे मतलब ओहै
नहि तऽ ओ एक्टिव रहै छथिन ने शुभांगी जी
एक्टिव रहए छथिन तखने न मैसेज केने हेथिन
किआकि हुनका ग्रुप मे हम कतहु नहि देखा रहल अछि हमरा
रुकि जाउ अहाँ कोन ग्रुप मे देख रहल छियै
कार्य ओ अथि कार्यअप्प
फेर एकर नाम लऽ लेलियै अहाँ अरे मूर्ख छीयै की अहाँ कनी
अहाँ तू ओ अपने पूछैत छिय न एके झापर देबौ ने
अरे हम ग्रुप के नाउँ सिक्रेटली लियौ न अहाँ या खुलेआम सीधा लऽ देबे ग्रुप न छै फोन अ फ्रेंड फोन ए फ्रेड फोन ए फ्रेंड
ठीक छै
ओ तऽऽ एहिही दूआारे कहै छी कनि पईढ़ लिख लैतौँ
अच्छा फन एकसडेंट
हँ हँ हँ एय ग्रुप मे छथिन
हँ तऽ आई ग्रुप मे छथिन ने लेकिन नहि देखा रहल छथिन ओ
देख क हम अहाँ के कहे छी फेर कोन नम्बर पर
ओ ग्रुप मे अहाँ ग्रुप मे चेक करियऔ त
हुँ ग्रुप मे ओ नम्बर पर छथिन अरे